नकीक करै छलै ह
न बनल
ओ घरमे सर ठीक छलय
ह घर ठीके छ अपन घरमे ठीक छल हँ सब ठीक छलौ
तऽ आरो की कर छल
नहि होइसिय बैठ ल अच्छा
ह बठ छल
त सोचलियै फोन करलियै
क ठीक
हँ
हँ जा
म स
हम क कर ज
ह क हू